हेलो।
अर्चना बहिन कतेक ह
नीकसँ गप नै आ भेल छी
हम ठीक छी आ छै कि ईह बे बिगेल आ रक्षा बंधन सेहो नगेचे अछि तऽ ई सोचलो कनि बात कली
ह
एही बेर।
ह हमहु एहि बारे मे सोचि रहल छलहु एहि बर तऽ भाई कि कहि रहल छी आयला सोचेइ रहबै छी कि तू कि सोचले अछि कोइस प्रोग्राम बनइ
भइ भाइ जी घर आ छथि ई त बर पैर खुशखबरी देलहि हम तऽ सोचि रहल छलहुँ जे जाउ ओने अभी सकला। तऽ कुरियर सँ राखी भेज देब ज ओ अभी रहल छथिन त एहि बेर खूब धूम धाम से रक्षा बंधन मनायल जायत
ह भायजी तो कहल कहलखिन कि ओ मात्र दू ले आयल छथि तऽ हमरा सभके पहिले से ई सभ तैयारी क के लेबाक चाही ताकि ओतबा समय मे सभ कुछ नीक से भऽ जाइ ह
एकदम ठीक कहल ह सभसे पहला त राखी के खरीदारी करबे के छै तु एहि बेर केहेन राखि लेबहि भाईजी के तो ओही पुराना डिजाइन वला रेशमी धागा। आ चन्दन वाला राखी बेसी नीक लागो छैय।
ठीक कहलहु बहिन भईजी के ता बेसी चमक दमक वाला राखी। नहि निक लागत छिन हम सोचत रहली एहि बेर अपन हाथमे। हाथ से बना कऽ राखी पहिराए भाईजी के। क। कनी मोती आ कलबा मिला कऽ सुन्दर से राखी पहरी। घर ही पर बना लेबै तु कऽ कहै छीही।
वाह ई तऽ बड़ा सुन्दर विचार छैय। अपन हाथ से बनल राखी के बाते कुछ और होय छैय। हमहो तोड़े साथ बेस के बना लेब। अच्छा मिठाई के कि प्लान छौह। बाजार के मिठाई त भाईजी के बेसी पसन्द नहि छौ नै।
ह बाजार के मिठाई तऽ एखना मिलावट से ही बेसी रहैत। छैय हम सोचि रहलहु। एहि बार घड़ी के मखाना के खीर आ मालपुआ बना लेब भाईजी के मखान कऽ के खीर कतेक नीक लागते सुनु। तू तऽ जानते ही छैही।
ह मखाना के खीर तऽ भाईजी के पसन्द दीदा छी। और हम अपन तरह सँ बेसन के बर्फी बना लेब। बेसन। के बर्फी तो बहुत प्रेम से खाय छी मीठा के चिन्ता ते दूर हो जाई बात। फिर हम क तनी बेसन के बर्फी बना हमरा घर के तनी कम। ठीक बने छैय मखाना के खीर तऽ भाईजी के पसन्दी दऽ छै और हम।
हा चल।
ठीक छै बहिन मिठाइ तऽ भऽ गेल। घर के भोजन मे कि बनाबत। भाईजी के कते दिनस आबि रहल छथिन भोजन। सेहो नीक आ पारम्परिक होए के चाही।
भोजन मे हमसभ अपन मिथिला के पारम्परिकऽ खाना बनायब। दही बड़ कढ़ी बड़ी। चचना के साग आलु पटलकऽ तरकारी साथ मे कनि। तिलकोर के तरुआ भऽ जाय तऽ भोजन स्वाद दुगुना भए जाय।
अहाँ सुन मुहमे तऽ पानी आबि गेल भाईजी तऽ खुश। भऽ जाय तऽ अच्छा कोमल एकटा बात बताउ भाायजी के उपहार मे कि देबनि। ओ तऽ हमरा सभके हमेशा कुछो ने कुछो देते ही छथि। हम हुँ सभकेहु लेल कछु लेबाक चाही।
बात कहल छी हम सोचि रहल छली। जे भाईजी के आफिस के लेलऽ एकटा सुन्दर। रिष्टवासँ गिफ्ट कर दी हुनका घड़ी के बड़ा शौक छैय।
ई त बहुत घड़ी के तऽ बड़ा नीक विकल्प छै और हम। सोच रहल छलहु कि हुनका एकटा नीकस कुर्ता पैजामा। देयन छै ओ रक्षाबंधन के पूजा के समय पहिर। खादी यो कॉटन कुर्ता हुनका पर बहुत जटत छै।
इहो ठीक छै। तऽ ठीक ब हम घड़ी ले लेब आ तू कुर्ता ले लिही दुनू संगे मिलके भाईजी के सरप्राइज दे रहे है
हँ भाईजी बहुत खुश भऽ जाता है अच्छा पूजा कर थाली के नहि जस जाय थाली मे राखी अक्षत चन्दन कनी दही आ मिठाई रखबाकऽ चाही
हँ आइ एकटा दिया से एगो भाईजी के आरती उतार हुनका क कपड़ा के तिलक लगायब आ ओकरा बाद राखी बाँधब ई सब सोचे के ह मन बड़ा खुश हो हो रहल छी
सचमुच बहिन भाय बहन के ई त्यौहार ओत ही अछि बड़ी पाबन कतेक दिन भऽ गेलै भाईजी से भेंट कयने एहि बहाने हमसब एक साथ समय बितायब
हाँ बहिन ई ते तय रहल हम काल तोरा घर आबि रहल छी दुनू बहिन मिलके बाजार से कच्चा माल ले आयब जे राखी बनायके काम शुरू कर देब दै छी
ठीक छै कोमल हम तोहार इन्तजार करब काल अभहि तऽ कनि आराम से अभहि ताकि गप सप रहो गपशप भी हमनीक के किहल जाइ छो एहिसे सब काम निपटा के आय आयल छौ
हँ बहिन देख आइ भाय बहिन के त्यौहार ऐसन छै क के नाम से इतना दिन पहले से ही एकदम उत्साह आओर एक्साइटमेंट हो जाइ छियै
एकदम सही कहल छौ बहिन आओर भायजी से बात कलहौ छी भायजी अपन टिकट करा लेल छु
हँ हँ बात आजे सुबह बोल रहल छी त बोलली अभी टिकट मे समय बा वहाँ देखत बानी छी समय में टिकट समय से टिकट करा ले छ
ह आओर बच्चा बच्चा सब भी आय छुका हमर से इह ई भी बात न भए छै से
आब हम तो कहले छीय कि बच्चा स भौजाय सब केहू के ले के आयल छै तऽ उहा के बोलले छी ठीक बा हम प्लान करैत छी जैसन होइ तो हम बता दे
तब हम सोचैत रहली कि आज हमहूँ तनी भायजीसँ फोनसँ बतिया ली का कहैतछौ भाइजी
हँ आओर के भायजी के अच्छा लागे बतिया लौ छु चीज तो हम भूलेगयनी हम बेसन के बर्फी बनाय के सोच ले लेलेे रहली छी बाकि हमार तनि कम नीक बनेला तऽ तू हमके तनि बताउ छी कि करे बनाइ जे एकदम ठीक बना ताकि ले जाइ ताकि देहमे अच्छा लागै छै
त बेसन के बर्फीमे का का डालै छि बताउ त हम बताइ
घी बेसन चीनी काजू बादाम आओर बस
ईए तऽ गलती करल छो बहिन नहि देल छु ऐसे तोहार बर्फी नीक नहि बनेल छु
न न न हम के तो ई पता नै रहय छै हम खोआ कबो न डाले छिय
एहिस तोहर बर्फीनीक नहि बनल छै अब स बनाई वो खोआ भी डालै छु पहले घी मे बेसन के भूज लै छीबभेजन बेसन जब मतलब थोड़का सब भुजा जाय तब ओहिमे खोआ हाथ करके डाल छू ताकि खोआ भी पक जाय ओकरा बाद बेसन आओर खोआ के भूज के, हम गुलाबी गुलाबी से अथि हो जाय, देखे मे लागै हय कि हाँ बेसन पाक गेल छी तऽ उतार निकाल रहल छी आर फेर ना बेसन लै छी उतना ही चीनी लेल छी, खोआ के चीनी हम नय लेल छी तऽ चीनी बहुत अधिक हो जाइ छी फेर चासनी तो बनाय आय छी तो
हँ पाकी रेमे कैसन चासनी बनैत छै मने एक तारके, दू तारके? कैसन चाशनी बनै छै ओहो बता देबहि
उबाल ले के तऽ फिर कटोरी मे एक बूंद चुआ के देखै छै जे
अच्छा अच्छा तऽ एमे तू मने काजू बदाम सब कतर के पहिले डाल दे छु आ या बाद मे डाल दे डालेके छै
रंग ढेर नीक लागल छै
अच्छा अच्छा तऽ एहिमे इलायची आओर केसर के धागा भी डाल सकै छी?
हम तो कभी केसर नहि डलै छी बहिन हँ इलायची हम डालल छी, इलायची तूहो डाल दी, इलाइची के खुुसबु बहुत नयाकर छौ, आ भाईजी के इलायची बहुत पसन्द छै
चाशनी और बेसन मिल के
नय बहिन
तू देख लिय छिय कि हम ठीक करै छियै कि नहि चल बच्चा तऽ स्कूल से आ गेल छै खाना उना दे दी। तनी हमहु आराम करे छी
हँ तऽ ई तऽ बहुत नीक विचार ब तऽ तू वीडियो कॉल पे हमरा ले ले छी चलो हमहुँ अब जाई छी खाना के तैयारी कर चल ठीक ब आराम कर तू बाय बाय
ह चल बाय बाय
मर जल्दी जल्दी बोल सभके कोइ पताै